तब, हँ यै की ठीक छी।
हँ हम ठीक छी, अपना।
हँ हम ठीक छी, कह कहलहुं की जे कतहु घुमनाइ फिरनाइ नहि भेलैइ, कतहु घुमनाइ घुमय तुमय लए नहि गेलहुँ की।
अखैन तऽ पन्द्रह दिनसँ घुमिए रहल रही। आ लेकिन अभी गाँव में छी। फिलहाल आई ओना जेतौउ ओ, मोसीयोत भोउजाई कहलखिन रहै जे आबु न। कते दिन भए गेलियै जबकि ऐब दसे दिन भेलैए या, लेकिन नहि उ कहै छथिन जे आब आबु ने, नहि मोन लागैए हमरो आ छब्बीस क ओ चलि जेथिन नैहीरा, तैऽ कहलखिन जे आबू हमरो मोन लागतै, किछु विशेष चीज सब हेतै, पार्टी वार्टी हेतै। तऽ कहलियै आब देखै छी लेकिन मौसम जे अथी भए गेलैए ने पानि वला से तै खातिर नहि गेलियैएया।
नहि- नहि- नहि चलू, आ फेर- फेर कतहु एतय से बाहर गेलहुं की नहि बिहार स। सब बाहर घूमअ फिरअ।
नहि दीदी अखन कत हा-हा-ही ई सब परिवारे साथ जाय मे ठीक लागे छै परिवार कतौ जाय नैए छैय।
अ हँ देखियौ सब रो काज रोजगार वला आदमी रहै छैए न। तैय खातिर ताहि दुआरे जे छै से लोक नहि कतहु जा पाबै छै।
आ बात छै कि ने, जे माताश्री जे हमर छथिन ने हुन हुन का बिना घर मे अथी होइते नहि छै, एक सप्ताह जे हम मम्मी चलि रहलौउ। तटानानी ग ब ए से हिनका पापा सभके खाायमे बहुत दिक्कत भए गेलै से एखन यदि नामो लेबै ने कतुका जायके तऽ बहुत गुस्सा जेथिन।
ह्म्म
तऽ ख तऽ खातिर कतो, हँ
नहि नहि बाल परिवार वला सभके तऽ होइते अछि। नहि तऽ हमहहुँ जे छै से बुझियौ कि हम हम जे से बहुत जे छै घुमल छी तऽ अहाँके उ की कहू पढ़ाई लिखाई जहन करै छलौं हेँ ने तखन हम तऽ एतेक घूमल छी जे किछु कहयके नहि एखन तऽ कनि कम भऽ गेला कियक तऽ बाल बच्चासभ कनि छोट अइ लेकिन बुझियौ कि हम
याद नहि ने होई छैय।
हँ परिवार बढ़लाके बाद जे छै कनि मुश्किल भऽ जाइत छै छोट छोट बच्चाके हर जगह लऽ जेनाइ अ कनी मुश्किल के काज छैय। आ छोटो छै ओसभ ताहि दुआरे ने तऽ हम जे छैय
हाँ
बुझू न अइ छोड़ स ओई छोड़ आ अय छोड़ स अपन घुमल छी कॉन्फ्रेंस आओर सेमिनार करैय लए हमसब जाय छलियै ह हमसब ज पढ़ैय छलिये न ह त हम ओहि हिसाब स बुझयो कश्मीर स लऽ कऽ बैंगलोर तमिलनाड ह हम सब पुरा पुरा जे छैय से भ्रमण केने छी हम पुरा हमर यात्रा पुरा भेल अइ ह।
चलु पढ़ाइके दौरान घुमि लेलहु।
खुब खुब पढ़ाई के दौरान हम खुब घुमल छी। तै हमरा जे छय से अगर कोनो गर्मी छुट्टीमे नै जा पलहु घ तऽ हमरा ओहि बात के कनि ओहो दुख मलाल नै होइयेकि चल भााय हम बहुत घुमल छी ओहि हिसाब स।
हाँ
परिवारो सब संगे बड़ अपन परिवारो सब संगे बड़ घुमल छी कलकत्ता हुनके सब संगे गेलौह।
अच्छा ऽ
फेर ओहिके बाद बम्बई मने जते भी अहाके महानगर अय सब तऽ परिवारे संगे घुमल छी। आ बाकि की जे ह जेनाकि अथि कलकत्ता बम्बई आ दिल्ली तऽ परिवारे संगे गेल रहौ लेकिन चेन्नई गेल छलौ हे तऽ ओ गेल छलौ ह अपन जे छैय दोस्त महीम संगे हमरा सबके जे छैय काज छलैया कनी हा मैसूर जे मैसुर यूनिवर्सिटी जे नै अय? ओते ओते जे छैय काज छलैया ताहि दुआरे जे छैय ओकरे सब संगे गेल छलहु। आ इ तऽ छोड़ि दियौ कश्मीरो जे छैय जे हम सब जे छैय एगो सेमिनार अटैंड करैय लेल कश्मीर यूनिवर्सिटी गेल रहियै।
बाह सहीमे बहुत नीक लागल सुनि कऽ।
ह बाप रे बाप कश्मीर तऽ एते एते जेना कहल जाइ छैय तैयमे त सुन्दर छैय लेकिन जानै छियै जे ह के स्वर्ग ओकरा एनाहिते नै कहल जाइ छैय लेकिन जानै छियै राइत ओतऽ की होय छै न ओतऽ ट्रेनके तऽ सुविधा नै छैय आब भऽ गेलैया आब तऽ। आब तऽ ट्रेन के सुविधा धीरे- धीरे सुनै छियै जे भऽ गेलैया। लेकिन ओय मे फ्लाइट से आहाँ जा सकै छी आ नै तऽ बाई कार जा सकै छी तऽ हम सब जखन गेल रहियै। तऽ बाइकार गेल रहियै ओहो कखन नब, आठ कि सात न बजे रैत मे हमसब। कश्मीर जाय लए जम्मु सँ गाड़ी लेने रहिैयेै।
ओ
एतऽ गा हँ गाड़ीसे जे छैय अहाँके जाएमे। आठ घण्टा के जम्मू -जम्मू से कश्मीर आठ घण्टा के दुरी। पर छैय बुझियौ कि रता -रात। ई जे गाड़ी चलेलकै तऽ हमरा सबके तऽ ओहि वक्त तऽ नै पता चलल की कश्मीर हमरा सबके। तऽ बस भोरमे नींद खुलल। हमरा सबके कश्मीर बड़ सुन्दर दिखल जे भाय बड़ सुन्दर छैय लेकिन जैं हो जे। जे बड़का -बड़का मने आहाँ के की कहु जे खेत खलिहानमे अहाँ बन झाड़ देखै छियै।
हँ।
ओ तऽ बड कमे ओकर आगु ओ जे बाप रे रास्ता अइ। एते डरावना रास्ता छैय ओहो रैत- बिरैत जाए वला लागैय छेलै की किम्हरो से के चैल नै आबे कुदकऽ कहीं आतंकवादी आइब गेल।
हँ सही सहीमे ओ फिलिम सबमे हम देखलौ हेंँ से।
हँ लेकिन बाप रे जे फीलिम छेलै हमरा सबके तऽ एते डर लागै छेल्ला। और हर जगह चेक पोइंट बनेने छै। जेनाकि अहाँ के हर दस किलोमीटर पर या हर दू किलोमीटर पर एना कऽ कऽ अहाँके हँ पूरा आ बी एस एफ के पूरा कैम्प छै ने। जें अहाँके गाड़ी अन्दर घुसत की सीधे आइब जेएत कि कहाँ जा रहे हो सीधा अइखे पर टॉरच बारत हँ तऽ हमरा सबके ड्राइवर कैह देने रहै। कि देखए आपलोग जो है विद्यायर अहाँ सब विद्यार्थी छी। तऽ किछो पूछत तऽ डरेब नेै। कहबै जे जतऽ जाइ छी। ओतऽ दिया कहबै जे ओतऽ जाय छी। हमसब कहलीयै ठीक छै। तऽ सीधे की करते सीधा रोइक हँ सब रहबे करे हमरा सबके देखेलिेयै कि हमरा या बजायल गेल आई कार्ड ओतौ यूनिवर्सिटी कियो कहै कश्मीर यूनिवर्सिटी के तऽ। कहाँ जा रहे हो तऽ एना अइखे पर टॉर्च बारे ओ सब तऽ हमसब हमहुँ सब। सब हँ हमरा सबके कैह देने रहे तऽ हमहुँ सब नै डेरेलौ हमसब कहलियै जे हमसे। ओतऽ जाय छी हम सब एतयसँ एलहुँ हेँ फलान जगह से हम ओतऽ जाय रहल छी। मने ई बुझियौ कि हर दू किलोमीटर चैर किलोमीटर पांच किलोमीटर पर हमरा सबके पूछलकै।
हँ नै बात छल की पाकिस्तानके बेसी नजैर ओतेैय ने रहै छै। तऽ डर बनल रहतै ने।
बनल बल रहे छै तऽ तहै वजह से जे छै। गेलो लेै बाप रे जहन हमरा सब के वापसी के टाइम भेल दू चैर दिन बाद ओतऽ हमरा सबके वा सी करैके रहेए तऽ ओतऽ तऽ हमसब चलू डलझील ई सब- सब देखलौ खूब मजेदार छै लेकिन शिकार डलझील हँ।
अच्छा हँ डल झील हँहँ डल झील बला खूबसूरत होय छै, ओ से वीडियो सब में ई देख खलौ या, पता नहि कहिया आँखि से देखब, जा कें देखब।
नहि-नहि देख लेब, जल्दिए देख लेब, एहन कोनो बात नहि छै।
किन खूब सुन्दर, ओतय जे छै अहाँके पिंक चाय भेटत।
एच्छा।
पिंक चाय हँ, कहवा पिंक चाय।
आ ओकर स्वाद।
नमकीन।
नमकीन।
हो पख प
ई लेकिन गजब छै, पिंक चाय अथी वला। नम
पूरा पुछियौ कि पूरा देशमे जे छै, अलग अपना देश मे बुझ एतय जे राज्य छै, हमरा सब ओतऽ सताइस गो जे राज्य छै, तऽ सताइसो के कल्चर, संस्कृति, खान -पान सबके अलग-अलग छै न। ओनहिते कश्मीर के छै। हूं कश्मीरो मे खूब अहाँके बढ़ियां-बढ़ियां खान-पान खूब सुन्दर लोग। आ हम, आ जम्मूसँ बेसी हमरा बढ़ियां लोक कश्मीरके लागल। बड़ा नीक, बड़ा मिलनसार, हँ जेना डराइ लोग, बाप रे बा कश्मीर छै त केहन हेतै नहि हे हेतै, से सब किछ नहि।
नहि ओ पाकिस्तान के खा तिर कनटा एकटा रहै छै, नहि तऽ कश्मीर तऽ, ओकरा स्वर्गे कहल जाइ छै धरकी- धरती के। तयमे कोनो अथी वला बात नहि छै।
नहि-नहि बहुत बढ़ियां, लोगो सब खुब बढ़ियां। और तुम मिलनसार, जम्मू में तऽ कनि अहाँ के झिरैक को देत, लेकिन ओसऽ नहि, आ ओतऽ के सेब अ अखरोट ई सब तऽ बुझते छियै, कते कते जे छै, अहाँके प्रसिद्ध अय। हूं आ ओतऽ सँ सिल्क के एगो सूटो लेलऊ, आ ओतऽ अहाँके जे छै, जेना कश्मीरी सूट सबवला नहि बेचै ला अबै य कश्मीरी साल।
हँ- हँ।
हँ तऽ ओहो-ओहो सब खूब बिकाइत रहत।
तऽ ओतऽ तऽ कनटा सस्ते दाम मे दै हैत।
मने एतबो सस्ता अहाँ नहि कहबै, आब जे क्यो एतऽ सँ मिथिला पेंटिंग कीन के लऽ जाय से, आ ओतऽ जे छै। किछु और दोसर जगह जे से लोक मिथिला पेन्टिंग ताहिमे बहुत खास अन्तर नहि न होइ छै।
हँ से तऽ छै।
हँ।
आ फेर कही, तमिलनायडु के केहन सफर रहल अहाँके।
आं चेन्नई के तऽ बहुत बढ़िया रहल, ओत के बीच सब जे छै से अपन घुमलौं हमसब ओत के बीच सब त बहुत फेमस ऐ आ बीच पर अहाँके
हँ जे छै अ। ताकि शंख के समान, ई सबके समान, समुद्र किनारे त अहाँके इएह सब भेटत। शंखके के समान हं-हं- हं सब किछ आ ओत त बुझिते छियै। दक्षिण भारतके खान फानन बान वैए इडली डोस सा सांभर चटनी इएह सब ओकर सबके रहै छै प्रसिद्ध खाना।
हँ त ओतौ के आले छै, इडली डोसा सब।
हँ ऊपरसं जे छै अहाँके, कोन राइस त लेमन राइस त ब्राउन राइस त एलो राइस, त ये राइस त ओ राइस, एते राइसे छै ने त मिक्स राइस।
हं अं।
ओतके लोक सब बेसी राइसे ने खाइ छै।
हं तब त पढ़ाई के, पढ़ाई के दौरान सब त अथियो शहरो घुमि लेलौं। ओ तुका खान पान, अनुभव सब चीज लेलौं।
सबसं डरावना घुमनाइ त अ कश्मीर के छला। आबअ कालमे त लैंडस्लाइडिंग मे फंसि गेल छलौं हें, चट्टान जे टूटिक रोड पर खसि पड़लै हं अं। ओ इ बुझियौ ने हमरा सबके कते घंटा भोरे जे चललिअइ न बजे त चारि बजे साँझ मे ओत सं ह रस्ता क्लीअर भेलै आ एते धरा ए एतेक भयानक रास्ता छै, जेना फिल्म सबमे नै देखै छियै ऊपर ऊपर रास्ता नीचे खाई त खाई मे जे छै पानि कलकल कलकल बहि रहल ऐ।
हं आ उहोमे उ रस्तोके ऊपर हं अं रस्तोके ऊपर अहाँके गाछ वृक्ष आ पहाड़ जकाँ रहत।
हँ बिलकुल, ओहा ने कहियो काल ढहि गेल। अत अत घर आ पहाड़ पर एक के एगो दूगो घर अहाँके दिखता, एकटा घर एत त दोस र घर एते दूरी पर तेसर घर आओर हर घर के ऊपर पुलिस त फोर्स तैनात, गोली एकदम गन पॉइंट पर मने ओत छै। किछो भी कनिकबो किछो दिक्कत भेलकि सीधा गोली चला देतै ओकरा स बके पूरा आजादी छै न कि अहाँके कतबो मने कोनो भी संदेह वला आदमी जे छै कि अहाँके राइ अधि कार ऐ कि अहाँ गोली चला सकै छी, त हर घर पर हर मंदिर मे मने जे ओत जे चीज छै हर ओइ पर चेक प्वाइंट बनेने छै ओ सब आर डी लक गोली लक कोइ सुतल भेटत, लोक ठाढ़ भेटत, पुलिस बल वला सब।
ओ हं से त ओ रहबे करतै ओ त आ तब इधर बिहारमे कहीं कतौ घुम लियै कि नै?
कत
अ जेना सुपौल भेलै, सुपौल बैरेज अ तकर बाद ई सहर्स
नहि हम हम हम उम्हर नहि आयल छी। मने ओहि तरफ अहाँसभके त मने सु पौल तरफ सहरसा नहि आयल छी किया त हम दरभंगा मधुबनी के लोक सब छी। तऽ उम्हर के त कोनो बहुत खास वास्ता नहि पड़ल किया तऽ उम्हर केओ रिश्तेदारो सभ नहि छथि। जिनका ओतऽ जायब।
हँ इहो बात छै। नहि तऽ आब आबु घुमबे सबगोटा मिलके।
हँ एकदम एकदम अहाँ घुमेबै तऽ हम किया ने घुमबै।
जी आबू कहियौ तब।
हँ घूमबे करबै की। अहाँ घूमेबै तऽ वएह
हँ हँ अहाँके आवाज कनि बीचमे कटै यए।
जी ओ पता ने बाहरमे हल्ला भए रहल छै। आ तकर बाद घर आबै छियै तऽ। नेटवर्क अथी भए जाइ छै।
हँ कनि वएह नेटवर्कके दिक्कत भऽ जाइ छै ने, बीच बीचमे।